ह जी नमस्कार
ठीक छै ने
हँ सब मोटा मोटी ठीक छै
सब ठीक छै ठीक तब आइ हम एक एन विषय पर चर्चा जाइ छी यही पर लगभग प्रत्येक युवा जीवनक कोनो ने कोनो चरण मे विश विचार अवश्य करै छै प्रश्न जे व्यक्ति के नौकरी करबाक चाही कि अपन व्यवसाय शुरू करबाक प्रयास करबाक चाही
हँ बहुत महत्वपूर्ण विषय चुनलहुँ वास्तवमे इन योजनाके केवल आयत को स्रोत चुन्बाक विषय नहि बल्कि जीवनशैली जोखिम आ पोषक लक्ष्य से जुड़ल पक्ष छै
काल्ही हम सोचे छलहुँ जे बहुत लोको नौकररीे सुरक्षित विकल्प मानैत छथिन कियकि एकर माध्यम से नियमित आय प्राप्त होइ छै आ आर्थिक निश्चितता अपेक्षाकृत कम रहत छै
बिलकुल नौकरी व्यक्ति के निश्चित वेतन कार्य अनुभव आ पेशेावर व वातावरण पैदा करैत छै जहिसँ जीवनक योजना बनाब अपन चक्रत आसान जाइत छै
मुदा दोसर देस बहुत युवा व्यवसायक दिशामे आकर्षित होइत छथिन कियाकि ओ अपन विचार के वास्तविकतामे बदलावै आ स्वतंत्र रूप से काज करबाक इच्छा अच्छा राखी छथि
साइकल व्यवसाय व्यक्ति के स्वतंत्र स्वतंत्र निर्णय लेबाक अवसर दैत छै मुदा एकरा संघ जोखिम जिम्मेदारी सेहो बहुत अधिक जुड़ल रहैत छै
हमरा लगै छै जे व्यवसाय शुरू करनाइ केवल धन कमाबक माध्यम नहि बल्कि समस्य सवक समधान खोजबाक प्रक्रिया सेहोव छै
बिलकुल सफल व्यवसाय अक्सर मजाक के कोनो आवश्यकता के बेहतर ढङ्गसँ पूरा करबाक प्रयाससँ जन्म लेत
कली हम एक युवा उद्यमी कहानी पढ़ल छलहु ओ बहुत सीमित संसाधन से शुरुआत करली मुदा धीरे धीरे मेहनत अनवाचारक बल पर अपन व्यवसाय स्थापित क ल
हँ एहन उदाहरण प्रेणादायक जरूरी होयइत छै मुदा एहि पाँच वर्षोके शार्मिक असफलता आओ धैर्य सेहो छिपल रह छै
सच कहू त बहुत लोकोग केवल सफलताक कहानी देखैत छथि मुदा ओहि सफलता पछाँ संघर्ष पर कम ध्यान देत छथि
सही बात हइ चाहे नौकरी हो या व्यवसाय सफलता लेल निरन्तर सिखाइ मेहनत आ अनुशासन आवश्यक छै
बिलकुल हमरा लागत छै जे नौकरी व्यक्ति के उद्योग बाजार आ कार्य प्रणाली समझबाक से द छै
बिलकुल बिलकुल बहुत सफल व्यवसाय पहिल नौकरी चुलक चुकत रहत छै जहि से हुनका अनुभव या व्यवहारके ज्ञान प्राप्त होइत छै
कहलियए हम सोचै छलू जे प्रत्येक व्यक्ति लेल एक ही मार्ग सही नहि हो सकैत छै ककरो लेल नौकरी बेहतर होय आ ककरो लेल व्यवसाय
हँ निर्णय व्त व्यक्तिगत स्वभाव जोखिम सहन करबाक क्षमता आर्थिक स्थिति आ दीर्घकाल लक्ष्य पर निर्भर करै छै
हमरा लगै छै जे केओ जोखिम लेबाक लेल तैयार छै नवी चीज सिखै मे रुचि रखे छै आ अनिश्चितता घबराए नहि छै त व्यवसाय एक विकल्प भय सकत छै
सहि कहलीय मुदा व्यवसायमेक ततकाल न भेटैत छै धैर्य आ निरंतर परवास बहुत आवश्यक होयत छै
जँ किओ स्थिरता निश्चित आय असञ्चरित काहैर्य वातावरण पसन्द करैत छै तऽ नौकरी अधिक उपयोग्त विक्लप भहि सकैत है
बिलकुल दुनू मार्गक अपन अपन लाभ आ चुनौती अछि महत्वपूर्णब कोण ई छै जे व्यक्त अपन परिस्थिति आ लक्ष्य अनुसार निर्णय लै
हँ हमरा विश्वास छै जे आने वाले समय मे कौशल तकनीक आ नवाचार सफल ता वह सबसे महत्वपूर्ण आधार बनत
हँ आज डजिटल युगमे मे व्यवसाय आ नौकरी दुनू स्वरूप तेजीसँ बदलि रहल छै
हमरा विश्वास छै जे आने वाले समय मे कौशल तकनीक आ नवाचार सफलता के सबसे महत्वपूर्ण आधार बनत
बिलकुल चाहे व्यक्ति नौकरी करार या व्यवसाय सिखबाक क्षमता आ बदल समयक स चलबाक योग्यता समानता निर्णय राहल
तखन अगली बेर हम डिजिटल व्यवसाय ऑनलाइन अ युवा उऔद्यमितता आ भविष्य्यक आर्थिक संभावना पर विस्तार से चर्चा करब
बिलकुल बिलकुल डिजिटल युगमे व्यवसाय स्वरोप बहुत तेजी से बदल रहल छै आइ के एक व्यक्ति छोट गाम से रहैके सेहो पूरा देश या दुनिया भर्मख धरि अपन सेव य उत्पाद पहुँचा सकैत छी
कली हम सोचे छलू जे पहिने व्यवसाय शुरू करबाक लेल बहुत पैघ पूँजी दु ान असंसाधनक आवश्यकता पड़ैत छल मुदा अब तकनीक एहि प्रक्रिया के बहुत सरल बना देने छै
सही कहलियए अब बहुत लोग अपन घर के काज शुरू रहल अछि और धीरे धीरे अपन ग्राहके आधार विकसित रहल अछि
हमरा लगै छै जे इंटरनेट केवल जानकारीके साधन नहि रहल बल्कि आर्थिक अवसरक एक विशाल मर्च बनि गेल छै
बिलकुल बिलकुल शिक्षा मनोरञ्जन विपन परामर्श आ अनेको क्षेत्रमे डिजिटल माध्यम नवा सम्भावना उत्पन्क रहल छै
कहलिय हम एक युवा के कहानी पढ़े छलिय जे बहुत सीमित सं साधन से शुरुआत कले मुदा निरन्तर सिखबाक आदत आ मेहनत बल पर अपन पहचान बना ले
हँ एहन उदाहरण बतबैत ह जे सफलता केवल संसाधन पर निर्भर नहि करैत बल्कि दृष्टिकोण धैर्य आ निरतर परयास पर सेहो निर्भर कर छै
सच कहू तऽ बहुत युवा व्यवस्ा शुरू करबा सपना तय देखैत छथि मुदा असफलताक डर हुनका पहिल कदम उठेबा से रोकि दैत छै
सहि बात त इतिहास देखल जाय लगभग प्रत्येक सफल व्यक्ति अपन यात्रा मे कतेको चुनौती आ सफलता से गुजर गुजरल अछि
हमरा लगैत छै जे असफलता स्वयं मे हार नहि छै बल कि सीखबाक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण भाग छै
बिलकुल जब व्यक्ति अपन प्रति अ सीखी लेत छै ओहि अनुभव क मूल्य बहुत अधिक होइ छै
कलिय हम सोचैत छलूं जे व्यवसाय मे सबस कठिन काज शायद शुरुआत करनाइ होइत छै
हँ क्यूंकि शुरुआतक समयमे परिणाम स्पष्ट नहि होइत छै मुदा विश्वास आ निरन्तरता व्यक्ति के आगाँ बढ़बै छै
हमरा लागै छै जे आर्थिक सफलता प्राप्त करबाक लेल केवल मेहनत पर्याप्त नहि छै बल्कि सही दिशा मे मेहनत करनाय सेहो आवश्यक छै
बिलकुल योजना आ रणनीति बाजारक समाज आ ग्राहक आवश्यकता बुझनाय व्यवसायक महत्वपूर्ण भाग अछि
सच कहू तऽ भविष्यमे ओहि व्यक्ति सब लेल अधिक अवसर होइ छै नवीन तकनीक आ बदलैत पारिस्थितिक संग स्वयं के अनुकूल बना सकै
सही कहलियै समयक संग बदलायन आ सीखैत रहन दिर्घ दीर्घलिन सफलताके आधार छ
कल्हिये हम एक प्रेरणादायक वाक्य पढ़लियौ सपना देखनाइ महत्वपूर्ण छै मुदा ओहि सपना लेल प्रतिदिन काज करना आओर महत्वपूर्ण छै
ई बात बहुत गहरी छै केवल इच्छा करनाइ पर्याप्त नहि बल्कि ओहि दिशामे लगातार परयास करनाय आवश्यक होइत छै
हमरा लगैत छै जे युवा पीढ़ी लेल आजुक समय भरल एक मिनट एक
बनल समय छै मुदा एहि अवसरक लाभ लेबाक लेल अनुशासन आदि पेघ जरूरी छै
बिलकुल जल्दी परिमाणक अपेक्षा करबाक बदल दीर्घकालीन सोच विकसित करने अधिक लाभदायक होइत छै
बहुत नीक चीज से चलि रहल छी मुदा धन प्रबंधन निवेश आर्थिक स्वाय आ असफल व्यक्ति सोच पर आओर विस्तार से चर्चा करबाक बांकी
हँ क्यूकि केवल धन कमायन पर्याप्त नहि छै बल्कि ओकर सही प्रबन्धन करनानि सेहो आव
हमरा विश्वास छै जे सही ज्ञान सही कौशल आर निरन्तर प्रयास संग
बिलकुल सफलता कोनो एक दिनक घटना नहि बल्कि हजारों छोट छोट सही निर्णय आ निरतर परिश्रमक परिमाण होयत छै
प्रबंधन विशाल विषय पर चर्चा करैक चाही कियाकी बहुत लोग धन कमाबै पर ध्यान देैत छथि मुदा ओकर सही उपयोग आ प्रबंधन पर पर्याप्त ध्यान ध्यान नहि दे छथिक
फलता केवल अधिक आय अर्जित करबाक सँ नहि अबैत छै बल्कि पर्याप्त आय के जिम्मेदारीसँ उपयोग करबाक
कल्ही हम सोचैत छलहु जे कतेको लोकक आय प्राप्त होइत छै मुद्दा गलत आर्थिक निर्णय कारण हुलनका आर्थिक कठिनाइ सामना करे पड़े छै
सही कहलियै आय आ सम्पत्ति तोनो समान चीज नहि होइत छै बहुत लोग अधिक कमाायत अछि मुदा बचत नहि करै
हमरा लगै छै जे आ शिक्षा विद्यालय आ कॉलेज स्तर पर सेहो सिखाओल जयबाक चाही ताकि युवा शुरुआत से सही निर्णय लेब सीखी सकती
एक जीवन जीवन कौशल छै जेके प्रभाव पूरा जीवन पर पडैत छै
सच कहू तऽ बहुत युवा पहिल आय प्राप्त करला बाद उत्साहमे अनावश्यक खाच शुरू कर द
के आयक समयमे बचत योजना आ प्राथमिकता निर्धारण आदत विकसित कर बहुत महत्वपूर्ण होयत छै
कल्ही हम एक लेख पढ़लियो जाहि मे लिखल छल जे धन कमाना कठिन हो सक ओ धान सुरक्षित ना आओर बढ़नाइ करै कतेको ओर कठिन होइत छै
साइ बाात काल लेल धर्य योजना आ दीर्घ कालीन शौच आवश्यक होइत छै
हमरा लगैत छै जे आर्थिक स्वतंत्रता केवल बहुत अमीर लोग लेल नहि बल्कि प्रत्येक व्यक्ति लेल महत्वपूर्ण लक्ष्य होयबाक चाही
बिल्कुल आर्थिक स्वतंत्रता अर्थ त छै एहन स्थिति जतय व्यक्ति केवल तत्काल आर्थिक चिन्ता मुक्त अपन महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान सकर
काल्हि हम सोचैत छलहु जे बहुत सफल लोक तत्काल सुखक तुलना मे दीर्घ कालीन लाभ पर अधिक ध्यान देय छथि
बिलकुल हँ एहि आदत के विकसित करने आसान नहि होइत छै मुदा दीर्घ कालमे एकर लाभ बहुत पैघ होइत छै
सच कहूऽ आजिक समय मे सामजिक तुलना सेहो आर्थिक दबाव बढ़ाव छै लोक दोसरक जीवन देखी अनावश्यक कार्च करे लागे छै
सही कहलियै मुदा प्रत्येक व्यक्तिगत परिस्थिति आय आ लक्ष्य अलग अलग होइ छै तुलना बहुत बेर गलत निर्णयक कारण बनैत छै
हमरा लगै छै जे सफल व्यक्ति सबक एक समान विशेषता होइ छै उ लोग भावनाके आधार नहि बल्कि सोच विचार के निर्णय लेबाक प्रयास करै छै
बिलकुल सम्मान धैर्य आ अनुशासन आर्थिक सफलतता म महत्वपूर्ण भूमिका निभावै छै
काल्हि एक प्रेरणादायक वाक्य पढ़लिय धन अच्छा सेवक भए सकै छै मुदा खराब मालिक सेहो बनी सक छै
जे धनक उपयोग जीवन बेहतर बनाय लेल होयबाक चाही जीवनक उद्देश्य बन लेल
हमरा लगे छै जे आर्थिक सफलता आ मानसिक शान्ति बीच सन्तुलन बनाय रखना सेहो बहुत आवश्यक छै
बिल्कुल केवल धन अर्जित करबाक दौड़मे स्वस्थ परि पर